हेलो।
हेलो।
हँ हेलो। ठीक छै।
ओर सब।
अपने। मिलै छै इस रुपआ।
मिललै हन ने अभी जैसे उनतीस रुपैआ आयल है बीचमे बुझलियै।
हँ।
आ कसर देलक। । कर पड़ै छै बुझलियै।
ात।
अहूँके मिलत ओहिसे मने तीस आदमी से बात करियौ ने ओहिके बाद सबके मिलत लातीय बुझलियै।
अच्छा टास्क पूरा करलाके बाद।
हँ पूरा भऽ जायत ओहिके बाद अयबे करतै। जेना एखन हम अहाँसँ करै छी ने।
ब।
तऽ अहाँके अयबे करत कनि एहिमे हम जे बात केलहुँ फोन केलहुँ अहाँ जे करबै हमरा कखनो एतै हम जे।
नहि हमर सिलेकटर। सेलेक्टे नहि होइ छै। इह दुआर नहि आ छै। अकाउंटे ने हम्बर सेलेक्ट होइ छै।
तऽ नहि पहिल। खतम भऽ जायत ने काम ओहिके बाद। बुझलियै एनाहिते होइ छै ई वला अहाँके एहि बेर काम भऽ जायत खतम ओहिके बाद भऽ जायत।
चार। कार्य बचल छै।
त बला। कहलिया ओहिके बादै छै से। ब फोन तोर कर छै। य देखो। बात तात करै छी रिऔ न हो त मने
हँ कहाँ घर छै अपनेके कहाँ घर छै अपनेके
दरभ्ंगा
अच्छा तब
एक प्रसति
हू ह हमर बेगूसराय मंझौल के तरफ
हेलो बेगूसराय तऽ ओ तऽ आओर सब बढ़िआँ ह ने
की बोललियै
आओरसभ ठीक ने
हेलो
ह्म ओ चलू खाना पीना भेल ह
नहि अब हू बनै छै आब बनाय रहलू बनबै छियै
ओ भलब
हेलो ओ हेलो
हँ कहियौ ने
हेलो हेलो
हँ कहियौ
हेलो आठ सए हजार न चौ एक हजार क हो ह पप्पा नहि पप्पा नहि रह
हेलो
स ब
हेलो आवाज नहि जाइए की
हेलो
आवाज नहि अयबैए हेलो